हेलो
हेलो
बाजू
की हाल समाचार ये
ठीक यइ अहाँके
अ हमरो ठीक यइ की सब भऽ रहल छै
कुछो नहि भऽ रहल छै कनी कपड़ा लत्ता सैतैत छी
कतऽ जायके यै
हँ कलिह जायब गंगा नहाय लए
गंगा जेबै
हुँ
ह या कुछ विशेष
हँ अहाँ सब एते पाप केयने छी तऽ धोअल लए तऽ हमरे जाय पड़त ने
पाप अगर हम केने छियै तऽ पाप तऽ हमही धोबै आँय
नहि अहाँ सबके साथी हमही धो ले छी अहाँ तीनूके साथ ह हमहीँ जा कऽ धोअबैत छी
ओ अहाँ जयबै
हुँ
कालिह कते बजे के ट्रेन यइ
आब ट्रेनसँ थोड़े जेबै हमसभ टेम्पूसँ जेबै आ पलाङ् चेन्ज
टेम्पू से गङ्ंगा पहुँच जेबै
हँ कैल नहि पहुँचबै ई पलेजा गङ्गा जेबै
पलहेजा वला हँ केत्ते देरके रस्ता यै घर सँ
ओते तऽ नहि हमरा पता यै बहुत पहिले गेल रहियै
ओहिसँ बढ़ियां घरके आगां घरके आगां नाली ताली हय ओहिमे नहा लिय नऽ हमरा ये कोनो
नहि नहि ओ तऽ अहाँसभ नहाएब ने हम तऽ गंगा नहाएब गंगा
गंगा नहाएबै हँ
आओर कहू
सही सही कहू ने सहीमे गंगा जाय छियै से बताउ न पहिले सही सही जाइ छियै गंगा काल्हि
पहिले कहू ने खाना कीसभ खेलहुँ हेँ
खाना रहै रोटी आलू मटर के सब्जी
हूँ
आओर कुछ नहि
हँ तऽ बढ़ियां खाना रहै तऽ तैयो अहाँ सुसुएल बजैत छियै एतेक सुन्दर खेलहुँ हेँ तैयौ
अरे एतऽ आलू मटरके सब्जी कोनो सब्जी भेलै
तब कथीके भेलै सब्जी सब्जी होइ छै
ह हँ अहाँ की बनेलु ह से
आओर कहु
अहाँ
हम तऽ बनेलहुँ हें परवल आलू के परवल आलूके सब्जी भिण्डीके भुजिया रोटी आम दूध ध चीनी दही दिनकऽ रातिकऽ दूध
ओ
हमरा घरमे सब चीजके नियम छै ने
ओ दही दिनमे आ दूध रातिमे
हँ
बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर हँ तऽ खा लेलियै खा लेलियै तऽ कखन खेबै
आब खेबै कनि रहि कऽ
कनी रहि कऽ खेबै
हूँ
ओ
आइ नाश्ता पानी भेल छलै नऽ चूड़ा मिक्सचर
अच्छा अच्छा अच्छा
चूड़ा मिक्सचर नाश्ता भेल छलै तऽ आब खाना कनि रहिकऽ हेतै
अच्छा अच्छा अच्छा
आब एगो पचतै तब ने एगो अन्न जेतै पेटमे
हँ जेबाक तऽ छैहे
पचतै तब ने एकटा अन्न जेतै पेटमे
हँ कहलु हें
कहू
कि गाँव ताँउ गाँव ताँउ नहि जेबै
गाममे जाकऽ की करबै गाममे जाकऽ करबै की से कहू
अरे आम ताम छै गाममे जतू तोर बहितू कनि
ओ एले ने चढ़ी वालला जे हरामी दोगला से एयले ने मोर की बोला गामे मे आबि के आगि लगबे य हरामी घून लगुआ
ओ नहि नहि गैर नहि पड़ौ घैर नहि कहौ
ओ अभोगिया जेते कहियो अभोगी ओ बहुत दुख देलकै या घरमे सबके मायो के दुःख देलके पत्नो के दुःख देलक ओकरे सगे मरलै आ तैयो हरामी नहि सुधरै छी
एखन फेरो कुछु केलकै यए
ओ छैहे ओहन तऽ ओकरासँ नीक उम्मीद थोड़े रखतै ओ
ओ कुछो केलकैए कि नहि
गाममे अबै छै तऽ सभ बेचे बच पड़ैत छै ने
बे चलके फेर
जाए दियौ ओ सब अपन सोचतै अहाँ अपन शान्त रहू अहाँ अपन परर पढ़ाई पर ध्यान दियऔ
हम तऽ पढ़ैत छी
अहाँसभ प अहाँसभ पढ़ि लेब ने तऽ बहुत अरेज लेतै आदमी
ह से बात छै आओर सब तऽ ठीक चलि रहल छै
ओ मौसम केहन यए पानि भेलए कि नहि
आइ तऽ नहि भेले पानि कही राति मे हयत भत स
मेघ लगेने अइ
एक दिन मे रहै फेर होइत गेलै
ह धूप उगल रहै
भूपन उग रहै नॉर्मल रहे
हँ ठीके छै ने गर्मी नहि ठण्डा
उमहरो एने मौसम यै
हँ नहि गर्मी ने ठण्डा लेकिन पंखा चलाब पड़ै छै
हँ
बिना पंखाके तऽ रहले नै हैत
तऽ बस की छै हू
इम्हर दिन में ठंडा लगै छै
ह एत तऽ गर्मी लगै छै हम भरि दिन छलियै पंखा जलेने अखनो पंखा चलेने छ क बुझलियै
ह ह आ बुझलियै
पंखा
तऽहाँके अमिरीक
हमरा गर्मी बर्दश्त नहि ने अइ
ह
हमरा गर्मी बर्दश्त नहि अइ बुझलियै न
हँ हँ बुझलियै
नहि बुझलियै तऽ बुझि लियौ हम दोबारा कहै छी अहाँके
अच्छा गाँंव तब जायब तऽ कहब कनी एकटा काम रहै
हँ ठीक छै
तऽ घरमे ओर सबके हाल समाचार ठीक या ने
हाँ
हँ
सब ठीक ऐय
हाँ हँ
अहाँ सब ठीक रहू ओकरे काम छी
ह गेल रहियै साँझ मे घुमै लाय कि नहि
तऽ ओ तऽ जेबे करबै ओ केना नहि हम जेबै
मन्दिर
हँ तऽ मंदिर नै जेबै तऽ कतऽ जेबै मस्जिद
अहाँके कोनो ठीक नहि हई अहाँके कोनो ठीक नहि है अहाँ छिय सबीना महतो
आहाँ छी पगला
आहुँ जाउ सकै छी
अहाँ पगला छी तै दुआरे लए आ हम पगलासँ बात नहि करै छीयै हम सीधा ब्लॉक कऽ दै छियै पागल छउरा के नम्बर बुझलियै कि नहि बात करब तऽ तरीका करू नहि तऽ ब्लॉक कए मारि देब समझि गेलियै ने समझलियै कि समझाउ बढ़िआँसँ अहाँके कहबै तऽ समझा दै छी हँ
कतय रहै गेलिए खाय लगलियै
अहाँके हम बजै छी तऽ अहाँ जवाबे ने दै छी
कुछ आवाज पैरैया खटखट खट खट
हँ तऽ ओ खाना परसै छियै हम अपना लए
नेटवर्क के मे दिक्कत रहै ना एला दिककत होयया
कसैय छिय
अच्छा तऽ कोनो बात नहि हमरा आवाज अबैएा अहीँके आवाज नहि जाइया
ह
आओर कहियौ अपन ओतय के हाल खबैर
एतऽ क तऽ हाल खबर ठीके य हुँ
ठीके यइ तऽ हमरोके ह हाल खबैर ठीके छै एतहुके
ओ घर पर बात होइया
ह जेकरा फोन करे के रहे छै ओ फोन करे या जेकरा नई फोन करे के रहे छै ओ नहि करै छै हमरा ओतेक टाइम थोड़े अइ कि हम जाय सभसँ बतियाय लाय
अहा नई कर छिय फोन तोन
हमरा ल कऽ फालतू टाईम नहि बचैए जे हमसभके बतियाइत रहू
आ
हम आब बिजी आदमी छी हमरा लग टाइम नहि यऽ कनिकोने
घुम ल अहाँ लंग एल्जेक्ट टाइम रहै या बात करैय ला नहि
तऽ हँ तऽ ओहि ल किया नहि रहत ओहि ल तऽ रहबे करत ओ त हमरा लग रहबे कर टाइम ओते टाइम तऽ हमरा लगैहे
अच्छा
आर अहाँ कहू
अहाँ नजर नहि मारू हमरा घूमय पर नजर मारै छी तऽ हमरा नजर लागि जाइया
घूमू घूमू आरामसँ घूमू दोस्तके हाल समाचार ठीक य ने
हमर दोस्तके तऽ समाचार ठीक यऽ अहाँ अपन दोस्तके ख्याल राखू
हमरो दोस्त के ठीके छै
ह हमर तऽ खयाल नहि राखैके जरूरी ज हम अपन ख्याल खुद राखि सकै छी बुझलियै कि नहि बुझलियै
ह बुझि गेलै
नहि बुझलियै तऽ बुझि लियअ
ब
बुझलियै
हँ चलू राखू तऽ
तऽ अहाँ काटू ने हम किया राखू